हेलो।
हां की हाल-चाल।
ठीक अय, अपन कहू।
हमरो ठीक अय। और की सब करै छी, नै किछो बैसल छी।
किछ नै लेन कैट गेल या नै। लैन कैट गेल या तऽ पंखा लऽ क कनी छत पर टहलअ लगलु हेँ।
ओ ठीक कैलौ हेँ, हमु अंगना मे बैसल छी हवामे। पंखो भैर दिन नहिये चललै या ओय दुआरे मुबाएलो चार्ज तोरो मे दिक्कत
मुबाएल तऽ जे सब भ जाइ छै नै तते भोल्टेज कम छै जे मोटर आर अथी पंखा किछ नै चल लै छै गर्मी मे जान जायत रहै छै लोक के।
हां भोल्टेज तऽ बिलकुले नै रहै छै मोटरो नै चलै छै।
हां, आ खाने जे एखन बनाबय जेबै तऽ आब ओ चिन्ता लागल छै जे ए गर्मीमे केना बनाएब। लाइट अथी वला लगा लेने छै तऽ इजोत भऽ जाय छै। आ
हां से तऽ छै।
आ ई ते नै छै। खाना बनाबे में दिक्कत छै नै अब हरदम किछ-किछ खाय के त ने सब राएत बच्चा रहते, खाना तऽ ब बनाभे पड़ै छै लोकके।
नै ऐसे केना कि किछ खेतै।
सोचलियै ओ कहै छलियै जेथी बन सोचै छियै आलू वाला पूरी बना दै छियै आ सेवय बना दै छीयै, भिंडी के भु जिया क देबै। तऽ आलू उबाएल देने छैलौ ओना संजोग आलू संजोग सँ उबाएल लेने छलौ। आ हां मचाबा की छै आब धिया पुता हरदम सब रंग के खाना पी ना के भऽ जाय छै नै।
माय पर नै बजते रैब छै तऽ कनि मोन होय
बनाउ-बनाउ नहि लोक नीक से बनवे या, लोक खाय या, लाइट एलै।
हां-हां लाइट एले या। ओ दूध चढ़ेने छलियै सेहो लाइट दुआरे बन्द भऽ गेल छलै। अहाँ की सब करै छी अहाँ के नै भा भानस करब।
नै हमरा अभी भानस-तानस हमरा माथ दु खाए या हम सुतब बात कऽ क।
नै कहलियै जे एको बेर आय एकोर फोन नै एलैया, कनि हालो-चाल लए मोन लागल रहै छै नै।
हां निक करै छी हाल-चाल एन्हिये पुछ लेल करू।
और सब
बौल-तौल सेहो जरा दियौ।
छलै हे, मु मुकुल सबके अंगना नै गेल छ
नै ककरो अंगना कहाँ गेलौ हेँ हम तऽ बैसल छलौ हेँ।
तनी हाल-चाल बूझा दुआरे आर
बड़ मच्छर छै।
हां नै प हवा चैलतो छै तऽ मच्छर प दू बूंद, चार बूंद के पेएन पैड़ जाय छै तनी ठंढा लागै नै लागे लेकिन हां एकटा फायदा छै जे मो मोटर अपन कनि-मनी चैल जाय छै। ओतबा बारिश सँ तऽ लेकिन ओय संग लागल मच्छर दऽ दै छै।
हां तऽ मोटर उहाए बड़का भारी बात छै नै।
हां ओतबो तऽ लोकके जान वही से बचै छै। सबसे पैघ सबसे बड़का मुश्किल छै या पेएने के समस्या छै नै।
हां पेएन के दिक्कत छैहिये बहुत दिक्कत छै।
हुं।
तहन आर
और किलिक और सब चलिये रहल छै आब। जे काज से कनि लाइट एलैया तऽ कनि चाय बनबय ला एलु हेँ। चाय बैन जाय या तऽ
बना लियो, पी लियो अच्छा।
जी कटबै। जाबे भुजिया हेतै, ताबत मे हमर आटा साएन लेबै। ओकर अथि बनल तैयार छै मसाला आ पूरी तऽ बहन बैसे जेते तहन बना देब।
बढ़ियाँ बात अच्छा हां तऽ तहन ई बना कऽ सब आदमी खा लेब।
हां गरम बनतै, गरम खेतै, खाएत-खाएत ते न सात बजे छै न अथी दस बजे से पहले थोरबे कियो खाय लै हेतै।
नै-नै दस बजे अराम से लोक खाय छै, एगारअ बजे मे सुतल।
हुं हमरा तऽ नै ओ टाइम अथी होयया नै हम तऽ फेर भोर मे उहाए चाएरे बजे से जागल रहै रहै छी नै सबके मुबाएल चार्ज मे लगाउ, मोटर चलाबै के नौ बजे खा लिये लोग जे बिछौन पर कनि जेते नीन्द होय नै होय, कम से कम देह के तऽ आराम भेट ते नै।
हां तऽ खालियो अहाँ नौए बजे खालियो आ बिछौन पर चैल जाउ।
से नै ने होय छै, धिया पुता वला आदमी जहन बाल-बच्चा खेतै, घर-परिवार सबटा काज क ले के लोग बेड पर जाय छै।
हुं।
मेघा से नै बात भेलैया।
आँ।
मेघा से नै बात भेल या।
कहाँ मेघा दी से बात भेल या। ओकरा कहबो नै केलियै। पता नै करते कि नै।
आब दू चाएर दिन रुकिये जाउ तकरा बादे।
हां पहिले विड्रॉल होबा दै छियै तहन।
हां-हां।
किछ हाथ मे प्रूफ के बादे, श्वेतो दीदी आ बाटे तकैत हेतै जे फोन नै केलकै, जहन ए मे ऑप्शन एते तखने नै फोन कैरती हम।
हम त कहलियै हे हमरा ओ ल चल।
आब अखैन नै हेतै आब अखैन ओ आठ साढ़े आठ बजे मे ओत से एक
आ चाहे एक दिन मे कहलकै ओकरो मे आप्शन आबि जेतै, एक दू दिन मे जे ओकर ऑ्प्शन आप्शन आबि जेतै त वैह क देल करतौ ओकरे कहि देल करबही जे तुही कर
हँ
भ गेलै, ककरो एक गोटा के त कहै के छै ने
ह त हमरा से पहिले ओकरे ऑप्शन आबि जेतै।
से नहि पता कहलकैये जे एक दू दिन मे टास्क ओहि पर मे आबि जेतै। आ एहि ले हम कहलियै जे एहि पर नहि अबै छै ई वला ऑप्शन त कहलकै जे देखी आबि जेतै एक दू हफ्ता हफ्ता मे। एक दू हफ्ता कखनो कखनो लागि जाइ छै पता नहि कियै
होइत हेतै किछु कोटे पुरबैत हेतै नै नै। चाय छै चढल नै बड़कलै चलि एलियै ओत गर्मी लागै छले। गर्मियों कम नहि ने छै। ओतय नहि चलेलियै एहि घरमे एबै त चला देबै।
अच्छा।
लाइट जड़ै छै धियापुता फील्डमे एखनहु अपन खेल रहल अइ।
सांझखन आनि लेबै ने।
चारू काात लाइट रहै छै। ने एहि कात पोल पर सोलर वला लाइट छै एहि काज सब से ओ बड़का भेपर वाल लाइट सब जरा ले छै लालूस।
खेल वलाके लगले छै।
हँ आ दिन सवेरे केना खेलेतै गर्मी लागै छै।
हँ गर्मियो त बहुत रहैत छै, रौद घटलाके बादे खेलाइमे नीक लागै छै।
हँ आ जाबे त की कहै छै पानी पड़ी पूरा होइ जाइ छै ताबे त अन्हार भ जाइ छै तैँ अपन लाइट सुविधा भ गेल छै। आ एखन बुझैये पोल परके नै जरै छै कि ओते जे
जरै छै कि त ओते फ्रेश अन्हारो नहि भेलैये तै दुआरे पोल पर सोलर वला जे लागल छै, जैरे गेल हेतै ने।
ओहू मे स्विच कहीं देने होइ। ओ सब जोगाड़ी छै ने स्विच रहतै
हमरा नै पता अछि।
जोगारी छै त आन ऑफ कर हुं
के करतै
सबहक
नै पहिलुको जे सोलर छलैए से गायब कय देल जाइत छलैए। आ की कहैत छै भोरके अपने मने मिझा जाइत छलैये।
हं ओ रोशनी पर होइ छलै अपना आ अपना घरमे लागल रहै त एकरा सभके स्वीच रहै। जखन स्विच दियै तखन जरै आ जखन स्विच ऑफ करियै तब ए सोलर प्लेट नै रिहौ नै। बैटरी रहै, सोलर रहै नै। हुं।
त अपना हिसाब से रहतै ना उ बाहर लखीसराय छै मने लागल रहै छै ओ। स्विच ओनेहि लगलै राएत भैर राएत जड़तै भोर मे अपन बंद भ जेतै।
ठीके छै, कम से कम लोक के जाय आबै मे तऽ सुविधा होय छै।
ओय मे काफी लाइट रहै छै कि स्ट्रीट लाइट पर लाइन लगेना बहुत जरूरी होय छै।
अपन छींको के आवाज हमरा फोन पर आएब गेल।
हमरो आएल ए दु दू जगह से।
ऊंह।
हां।
मुबाएल सब चीज के
अवाज नै जाय छो। अवाज जाय छो नै हां तोहर त आबै छौ, आबै छौ।
हमरो, हमरो आबैया। भेले या। हेलो। अवाज नै आबै छै। हेलो। देखेबो करै नै बुझाय कैट-तैट गेलै कि की।
लोके नै ला कऽ बुझाय
हलो नौए मिनट बाबन सेकेण्ड भेल। हलो हां आएब गेलै।
हां।
हां आएब गेलै।
ह्म्म।
हां हमरो मे आएब गेलै।
ऊं तहन चाय पीलौ।
की केलै हें नै चाय एखन छैने क अनलु हय बड गर्मी छै, दूध चढ़ा देलियै एकटा उधिया
छलाए तऽ पड़ल छलौ हेँ झण्डू बाम लगा कऽ। कनी समोसा खेलौ हें, मिठाय खेलौ हें।
नाश्ता।
दिप्पू भाईजी के एनिवर्सरी के अवसर मे।
हां-हां हमरो लगमे आएल छलैए, खेलिये हमहु बौअवो के देने छै।
ह्म्म दिप्पु भाईजी के एनिवर्सरी छलै। अच्छा ठीके। ए शिवानियो के दऽ देलीह।
दैतियै नै तऽ घरमे सब सदस्य खेतै नै।
नै हमरा भेल हम अपने खेेनै रहि, हमरा भेटल रहै किया तऽ हमरो भेटल नै।
हां किया नै भेटत ओ देतै तऽ बेन सब घर देतै ने आय बहुत आदमी के मैरेज डे छ लैन, हमर मामा-मामी के सेहो छैन, काएल बेटी के रहैन हुनके। फेर हमर दियादिनी के छलैन हेँ। इएह जून जुलाई वएह चारि पाँच छौ महीना जे छैय तऽ सब एतेक लोक जे दुनिआँमे छैय तऽ सभके अथी मैथिलके तऽ अहीमे नहि हेतै।
ओं कतेक बैंग छैय।
पन्द्रह जनवरीसँ लऽ कऽ आ चौदह जुलाइ तकमे
इम्हरका लोकके होइत छैय फेर बीचमे दू महीना बंद होए छैय फेर चौदह नवम्बर स लऽ कऽ
आ आर सब ठीक ने।
हँ आर सब ठीक छैय।
हँ हँ। तऽ फेर फेसबुक पर त व्याह होते छैयने फेसबुक इंस टा पर लोक सबके देखलक।